नमस्कार।
नमस्कार।
आइ हम पुस्तक पढ़बाक महत्व पर चर्चा करय चाहै छी, हमरा लगै छै जे पुस्तक मनुष्य्यक सबस सच्षा मित्र सबमे से एक होइ छै, य किि ज्ञान अनुभव आ प्रेरणा प्रदान करै छै।
हँ, अहाँ बिलकुल सही कहले, पुस्तक केवल कागज पर लिखल शतक संगग्रह नहिह होइ छै, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी संञचित ज्ञानक खजाना होइ छै।
कलही हम सोचैत छलहुँ, जे जखन हम एकटा नीक पुस्तक पढ़ैत छी तखन एहन लगैत छै जे हम कोनो बुद्धिमान व्यक्तिसँ सीधा बातचीत करि रहल छी।
बिलकुल सही कहलियै, पुस्तक लेखक विचार अनुभव आ जीवनक सीके पाठ धरि पहुँचाबैत छिय।
हमरा लागैत छै जे पुस्तक पढ़नाइ मनुष्यक सोचके व्यापक बनाबैत दे, आ दुनिआँके देखबाक दृष्टिकोण बदलि सकैत छै।
बिलकुल सही कनाहु, जतेक बेसी व्यक्ति पढ़ैत छै, ओतेक बेसी ओ विभिन्न विचार आ अनुभवसँ परिचित होइत छै।
सच कहू तऽ पुस्तक पढ़बाक आदत आजुक समयमे किछु कम होइत देखाय पड़ैत छै।
हँ, किएकि बहुत लोक छोट-छोट जानकारीपर निर्भर भए गेल छथि, मुदा ज्ञान मुदा गहन ज्ञान लेल पुस्तकक कोनो विकल्प नहि छै।
काल्हि हम एक जीवनी पढ़ैत छलहुँ, ओहि पुस्तकसँ हमरा एहन प्रेरणा भेटल, जे कठिन परिस्थितिमे सेहो प्रयास जारी रखबाक इच्छा बढ़ि गेल।
बिलकुल सही बात। महान व्यक्तित्व जीवनक संघर्ष पढ़ि के व्यक्ति स्वयंके बेहतर बनावक प्रेरणा प्राप्त करैत छै।
हमरा लगैत छै जे पुस्तक पढ़नाइ केवल परीक्षा लेल नहि, बल्कि व्यक्तित्व विकास लेल सेहो आवश्यक छै।
बिल्कुल, बिल्कुल, भाषा विचार शक्त कल्पना शक्त आ निर्णय क्षमता सब पर एकर सकारात्मक प्रभाव पड़ैत छै।
कहू तऽ जखन हम नियमित रूप से पढ़ैत छी, तखन हमर शब्द भं्डार सेहो बढ़ैत छै।
हँ, आ एकर प्रभाव भूलचाल लखन लेखन आ सचार क्षमता पर स्पष्ट देखल जा सकैत छै।
सोचैत छलहु जे इतिहासक पुस्तक पढ़िके हम अतििक्त समाज आ घटनाक्रमकेँ बेहतर ढङ्गसँ बुझि सकैत छी।
सही कहलियै, इतिहास केवल बीतल घटनाक संगङग्रह नहि, बल्कि भविष्य लेल महत्वपूर्ण सीख सेहो प्रदान करैत छै।
हमरा लगे छै जे विज्ञान दर्शन शन, साहित्य आ जीवनी सब प्रकारक पुस्तक मनुष्य के अलग अलग दृष्टिकोण दैत छै।
बिलकुल, प्रत्येक पुस्तक किछु ने किछु नया सिखाबै छै आ सुूझबाकबाक नया तरीका प्रदान करैत छै।
सच कहू तऽ पुस्तक स्ग बितओल गेल समय बहुत सार्थक लगैत छै।
हँ, कियकि ई समय केवल मनोरञ्जन नहिी बल्कि मानसिक विकास मे सेहो योगदान देल छै।
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै, मुदार डिजिटल युगमे पुस्तक महत्व, युवा पीढ़ीके पढ़बाक आदत, अपसिद्ध पुस्तक सब पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै।
बिल्कुल, बिल्कुल, समय बदल सक छै, मध्यम बदल सके छै, मुदक ज्ञानक महत्व सदिकन बनल।
हमरा विश्वास छै, जे व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ै छै, ओ जीवनक विभिन्न क्षेत्रमे अधिक समझदार निर्णय लेबाक क्षमता विकसित करैत छै।
बिलकुल सही कलियए, पुस्तक मनुष्य के केवल जानकारी नहिह दै छै, बल्कि सोचबाक शक्त सेहो प्रदान करै छै।
तखन अगिला बेर हम महान पुस्तक सभ पढ़बाक आदत विकसित करबाक उपाय आ ज्ञानक महत्वपर आओर विस्तारसँ चर्चा करब।
बिल्कुल, बिल्कुल, आइ हम पुस्तक पढ़बाक आदत के अ गहराइमे समझ चाहै छी, किएकि ई, कियकि ई आदत व्यक्तिक के जीवन भर लाभ पहुँचाबै छै।
बिल्कुल। पुस्तक पढ़बाक सबसँ एक फायदा ई छै, जे मनुष्य के अकिलपन मे सेहो ज्ञान आ साथी दुनू प्रदान करै छै।
बिलकुल सही कलहुँ काल्हि ही हम सोचैत छलहुँ जे जखन हम मोबाइलपर समय बितबैत छी, तखन जानकारी तऽ भेटैत छी, मुदा ओ गहराइ नहि भेटैत छी, जे पुस्तकसँ मिलैत छी।
सही कलियै, पुस्तक विषयके विस्तार से समझाबै छै, जाहिसँ ज्ञान स्थायी भय जाइ छै।
हँ, हमरा लागै छै जे नीक पुस्तक पढ़लासँ मन शान्त छै, आ तनाव सेहो कम भइ छै।
हँ, किआकि पढ़बाक प्रक्रिया ध्यान के एक स्थान पर केन्द्रित करैत छै, जे मानसिक शान्ति लेल बहुत जरूरी छै।
सच कहू तऽ, कतेको बेर पुस्तक पढ़त-पढ़त हम ओहि कहानी या विचारमे पूरी तरह खो जाइत छी।
बिल्कुल-बिल्कुल, ओहि समय मन एक अलग दुनिया मे चलि जाइ छै, आ वास्तविक तनाव कम महसूस होइ छै।
तऽ कल्हिी हम एक प्रेरणादायक उपन्यास पढ़लहुँ, जकर पात्र संङ्घर्ष करैत करैत सफल होइत अछि।
सही बात, एहन कहानी सभ मनुष्य के आशा, आ धैर्य प्रदान करै छै।
तऽ हमरा लागैत छै, जे पुस्तक पढ़नाइ केवल लेल नहि, बल्कि जीवन जीबाक तरीका सिखबाक लेल सेहो आवश्यक छै।
बिलकुल, ओ मूल्य नैैतिकता आ सोचक दिशा सेहो विकसित करै छै।
बिलकुल, बिलकुल, सच कहू तऽ लोको नियमित रूप से पड़ै छथि, हुनकर बातचीत आ सोच स्वतः प्रभावशाली भहि जाइत छै।
हँ, शब्द चयन, विचार प्रस्तुत करबाक क्षमता, आत्मविश्वास, सब पर स्पष्ट प्रभाव पड़ैत छै।
यही हम सोचैत छलहुँ, जे महान वैज्ञानिक लेखक आ नेताास सभ सेहो पुस्तक माध्यमसँ बहुत किछु सीखनि।
सही कहलियै, लगभग प्रत्येक महान व्यक्ति अपन सफलतामे पढ़ाइके योगदान स्वीकार कयने छथि।
तऽ हमरा लागैत छै, जे पुस्तक मनुष्यक सोचय के सीमित नहि रहय दै छै, बल्कि ओकरा विस्तार दै छै।
बिल्कुल, ई मनुष्य के कल्पनाशील, विशेषनात्मक आ रचनात्मक बनाबै छै।
ह्म्म, सच कहू तऽ आज आजुक समयमे िजिटल मध्यम छी मुदा पुस्तकक महत्व कम नह भेलल छै।
हँ, माध्यम बदलि गेल अछि, मुदा गहराइ से समझाबैके लेल पुस्तक एखन सबसँ मजबूत साधन छै।
काल्हिी हम एक विचार पढ़लहुँ, पुस्तक ओ चाबी छै, जे ज्ञानक दरवाजा खोलि दैत छै।
ई बहुत सुन्दर विचार छै, सही किताब व्यक्ति के पूरा जीवन बदलि सकैत छै।
हमरा लागैत छै, जे हर व्यक्तिके अपना रुचि अनुसार किछु नीक पुस्तक अवश्य पढ़बाक चाह।
बिलकुल, आदत धीरे-धीरे बने छै, मुद्दा एक बार बनि गेल तऽ जीवन भर लाभ देैत छै।
हमरा विश्वास छै, जे पुस्तक पढ़बाक अलत व्यक्ति केवल ज्ञानी नहि, बल्ि समझदार असन्तुलित सेहो बनाबैत छै।
निक कहलियै, पुस्तक वास्तवमे मनुष्य्यक सबस विश्वसनीय मार्गदर्शक होइ छै, जे हर परिस्थिति मे सही दिशा देखाबैत छै।
त मित्र, पुस्तक पढ़बाक यााता पर एक आ महत्वपूर्ण बात ई छै, मनुष्य के आत्मचिन्तन करबाक समय रहै छै।
बिल्कुल-बिल्कुल, जखन हम पढ़ैत छी, तखन हम स्वयंसँ प्रश्न करैत छी, आ अपन सोचके आओर गहराइमे मजबूत समर््षित छी।
तऽ, काल्हि हम सोचैत छलहुँ, जे पुस्तक पढ़लामे मनुष्य अधिक शान्त, संयमित आ समझदार बनै छै।
सही कहलियौ, किियकि पढ़बाक प्रक्रिया दिमाग के व्यस्त राखे छै मुदा सकारात्मक दिशा मे।
हमरा लागैत छै, जे पुस्तक पढ़बाका बादत व्यक्ति के अनुशासित सेहो बनाबै छै।
हँ, किियकि नियमित पढ़ाइ लेल समय निर्धारित करनाइ स्वयं एक अनुशासन होइत छै।
सच कहू, तऽ बहुत लोक अ कहै छै क्ष जे ओनका समय नहि बटे छै, मुदा असल प्राथमिकता बदलवक आवश्यकता होइ छै।
बिलकुल, जे व्यक्ति पढ़ाई के महत्व दैत छै, ओओर जरूर समय निकालि लैत छै।
कल ही हम विचार पढ़लु, पुस्तक बिना जीवन अधूरा अछि, कियकि ई अनुभव के पूर्ण करैत छी।
ई बहुत सुन्दर विचार छै, पुस्तक जीवन के दिशा आ अर्थ दुनू प्रदान करै छै।
तऽ हमरा लागैत छै, जे व्यक्ति अपन रुचिक अनुसार पुस्तक चुनैत छियै, तऽ पढ़बाक आदत आओरो मजबूत बहि जाइत छै।
सही बात, रुचि अनुसार चयन करलाास से पढ़ाइ बोझ नहिह लगैत छै।
सच कहु तऽ, जखन हम कोनो नीक पुस्तक समाप्त करैत छी, तखन एक प्रकारक सन्तोष महसूस होइत छै।
आ एक उपलब्धि जेकरा लगै छै, जे ज्ञानक रूप मे हम किछु नया प्राप्त कलियै।
कलही हम सोचैत छलहुँ, जे पुस्तक हमरा सोचके सीमित नहि बिलकुल विस्तार बल्कि विस्तारत बनाबै छै।
हँ, कियाकि ओ विभिन्न दृष्टिकोण आ विचार से परिचित करबैत छै।
हमरा लागैत छै जे भविष्यमे व्यक्ति पढ़ाई के अपन आदत बनाबे रखत, सदिकन आगे रहत।
सही कहलीये, कियकि ज्ञानक यात्रा कखनो समाप्त नहि होइ छै।
यदि हम सर्च करू, त पुस्तक मनुष्य्यक जीवन एहन साथी जे हर अवस्था मे सा दे छै।
बिल्कुल, खुशी हो या दुःख पुस्तक सदिखन मार्गदर्शन करैत छै।
तऽ काल्हि हम एक लेखक विचार पढ़लहुँ, जे कहैत छथि पुस्तक आर दीपक छै, जे अज्ञानक अहंकार दूर करै छै।
गहरी छै, ज्ञान वास्तव मे अन्हार के प्रकाश मे बदली देैत छै।
तऽ हमरा विश्वास छै, जे प्रत्येक व्यक्ति दिनमे किछु समय पुस्तक लेल निकालत तऽ, समाज सेहो वर विकसित
बिलकुल, पढ़त-लिखत समाज सदिखन प्रगति करैत छै।
हमरा लागैत छै जे पुस्तक केवल ज्ञान नहि, बल्कि जीवन जीवनक दिशा बदलावबा क शक्ति सेहो रहै छै।
सही कलियै, एहि कारण पुस्तक के मनुष्य क सभसँ नीक मित्र कहल जाईत छै।
तऽ पुस्तक पढ़बाक यात्रा पर अार महत्वपूर्ण बात छै, जे मनुष्य के आत्मचिन्तन करबाक समय दैत छै।
बिलकुल, जखन हम पढ़ै छी, तखन हम स्वयं से प्रश्न करै छी आ अपन सोचके आओर गहराइसँ समझै छी।
तऽ कालही हम सोचैत रहलहुँ, जे पुस्तक पढ़ला से मनुष्य अधिक शान्त, सीमित आ समझदार बनै छै।
सही कहैलियए, किियाकि पढ़बाक प्रक्रिया दिमाग के व्यस्त रखे छै, मुदा सकारात्मक दिशा मे।
तऽ हमरा लागै छै जे पुस्तक पढ़बाक आदत व्यक्तिक के अनुशासित सेहो बनाबै छै।
ाकि नियमित पढ़ाई लेल समय निर्धारित करनाइ स्वयं अनुशासित होइ छै।
सच कहू तो बहुत लोको कहैत छथि जे हुनका समय नहि बटै छै, मुदा असल मे प्राथमिकता बदलावक आवश्यकता होइ छै।
बिल्कुल, जे व्यक्ति पढ़ाइके महत्व दैत छै, ओ जरूर समय निकालि लैत छै।
त कालहिी हम एक विचार पढ़लहुू, पुस्तक बिना जीवन अधूरा अछि कियकि ई अनुभव के